गोर लागय छियौ
खुश रहू मस्त रहू काया समांग स्वस्थ रहे की हाल
की गांव के की हाल
हम्मर के यै आइ तऽ भरि दिन बीतल त भ
अच्छा
हँ हेलो हँ
हँ हँ बाजू न
उएह समय आइ भरि दिन कटि गेल हन धिये पुतेमे
कोन धीया पुत
धीया पुता बड़ बेटी आयल छलए जमाय आयल छलए नाइत आयल छलए
उं हूं
तऽ बच्चे कनि देर रहय ओे बच्चेमे लागल उगल रहि गेलियै फेर मंगल कयने रहियै मन्दिर गेलियैन मन्दिरसँ एलियै हन तऽ बनबैके मोन नहि क केलक तऽ दही चूड़ा एगो केरा खा लेलहुं
हं
हँअ् आ बच्चा सब चलि एलै तऽ दालि बनेलियै भात बनेलियै भुजिया बनेलियै पापड़ छनलियै तरुआ बनेलियै चाय बनेलियै पूड़ी बनेलियै कते रङ्गकेँ सामान बनेलियै हेलो आब अहाँ कहू अहाँ की सभ कयलहुँ
हम बच्चे में बाझल रहि गेलिय आजो
आहां कथी बच्चा मे बाझल रहि गेलिअइ
हमरो दीदी केँ बेटा आयल रहय नेे ओकरे में ओकरा साथ खेललियै कुदलियै उसीमे टाइम कैसे बीत गेलय पते नहि चललै
हां द बच्चा बड़ बढ़िया सबकेँ गोदी मे
हँ नीको बड़ छैक बच्चा
अनचिन्हार नई सबकेँ गोदी कोरा मे छई अपन अथी होइ छैक
बस तनिका खाइए पियए मे तनिका अथी हो
हँमे तऽ बिलकुल ह ते देर रहलय किछु नहि खेलकय छु ने खाली एगो लॉलीपॉप आनि केँ देल एकेटा मुँहमे लेलकय बस भऽ गेलय
हँ खेते पिते ल तोर सुन्दर लगतय रहय
ई नहि क हबर हबर दालि रे भात रे सानि कऽ खालु किछो किछो ने मन मुहमे ओने किछु जाय दैत छैक केना ब मुशकिल खाना पीना नहि खाइत छी
हँ
ख सब चीज खायते ते तऽ देहमे लगतय तऽ देह लगतय फौजल बढ़िआं सँ देह नहि छैक।
हँ
तऽ छैक ने त देह रहतय तो खूब सुन्दर लगतय
हँ पूरा बाप पे मुँह गेलय हँ
हँ हँ पापे पड़ गेलय
हू आ मासूम बहुते छैक बच्चा
हूं मासूम से प्रेरणा लयक'
हुं
कहियौ
नन्दिनकें मम्मी से बात भेलय अहाँके
आइ नहि बतियलियै हेन आ कनि एक बेेर फोनो केलियै तऽ कहलक नहि आ हम काजे मे छी लगल से हम कपड़ा लता आइ बहुते काज कर छै कपड़ा लता साफ सु तरा करय छी आ की करे छै नहि करे छै हमरा त हं नहि बढ़ियासं गेलियै तऽ हमहूँ छोड़ि देलियै हम तऽ एहि भरि दिन अपने अथिएमे रहू तैँ मन्दिरमे हम साँझमे दू गो दिया लऽ कऽ चलि गेलियै नहि कहलियै आबयके रहितै तऽ अपने अपन अबितै चाहे गेल हेतै कहीँ पूजा कऽ कऽ
हूं उं
आ बेटीके पेटमे दरद आर होइ छै ने तऽ कहीं मोन हेतै टेंशनमे पड़त हँ हँ नम आदमीकें हरदम पेटमे दरद उरद रहय छै तऽ मोन दुखी होइत हेतय ने
ह्म बच्चा के विडियो कॉल प देख देखियै ने मुँह सुखल रहय पूरा
मुँह हेतै गो के सुखल रहय तब की बाल बच्चा नहि खुश रहय छै तऽ ककरो माय बापके खुश रहतै बेचारी ओते दऽ लऽ केऽ शादी बियाह केलकै हने
हं आ ऊपर से ओकर सासा पागल ई बना दियौ ओ बना दियौ
हँ हम तऽ कहबै ने नहि रहऽ दिअ ओहो दिन कहलै गलती केलखिन छओ महीना साल भरि बेटीके रखितथिन कियै जे तु तऽ बियह दान भेलय अखनो सयान छलय बच्चा छलय
हँ तो की
ह्म इयह सभ होइ छै बच्चामे शादी बियाह कयलासं बाप माय नहि समझै छै लेकिन
बच्चाकें दुख
तब की कोइ उमर थोड़े छलय हन बेचारी कत्ते मसूम छै
हूं
ओहोपरमेपरिवारमे छै तऽ काम धन्धा करहिं के पड़ै छै बुढ़िया हरामी टाइपके छै बुढ़िया नहि छै ओहन धन देतै धन देतय अलग के चीज छै अभी ओकर एज छै छै
हँ हँ
बाजू हँ
बुढ़िया अपन बच्चा जइसन नहि समझै छै
नहि नहि समझय छै बात छै हरमजादी कोखिमे बेटी नहि ने छै दोसरके बेटीकेँ की समझतै पतहु लेखा समझय छै ई नहि समझय छै जे ककरो बेटी छै गुड़िया अइसन छै एं कोन एखन एज बात भेलय अपने बेचारी नन्दनी माय करे धरे वाली छै बेटीकें नहि किछो करबैत तरबैत रहय तैयो छौड़ी हर चीज सीख लीख करती है धरती है हेलो खेलहुं
हँ बड़ा नीक खाना रहय
अच्छा ह ठीक है अचार नीक लागल कतेक सुन्दर टेस्टी है ह्म अच्छा बना देब रातिमे किछु आर बुझिया तुझिया तऽ
नहि भऽ गेल पेट एत खायके नहि मन ट्यूशन वाली के यहाँ एगो बच्चा नहि रहै तऽ ट्यूशन वाली मैगी बना क देलकै य तऽ ओहो खेलियै यऽ
हँ
हँ
अच्छा ह्म कहू आरो त खा दलेलियै से देहे भसियाइ छै जाइ छै किछो अथी करला देबे ल फूले ल से त भिंडी रखल खराब होइ छै करैला
बहुते दिन भऽ गेल कनि राजमा बनाबू ना
हँ
कले राजमा बनाबू ना
आ राजमा जे आनने छै से एतै तऽ ताकतै से
इहो बात
रअह दियौ नहि बनेबै एइस बढ़िआँ अथिए प फूलै लए धऽ दै छी चना आलू चनाके सब्जी बना लेब
नहि नहि आलू चना रह दियऔ करैला ख खराब होइ छै
अच्छा ठीक छै तऽ करैला केऽ भुजिया बना देबै दालि चावल की
करैला के सब्जियो बड नीक बनै छै
अच्छा अच्छा सब्जीये ठी ठीके करी सब्जिए बना देब खूब बढ़ियांसँ ध कै भरलो तऽ करैला धए ले अ
भड़वला हमलोग थोड़ी खाइ छिय ओ तऽ अहाँ खाइ छियै
हम्म
हँ
हँ हं
ह आम नहि छै तऽ की छै अथी छै न ह अच्छा डालिकऽ बना देब
हँ आमो तो छै ने फ्रिज मे आ आम नहि छै तऽ निम्बुओ तऽ छै
नहि अ ब घस न देब क
लेकिन अंचार अंचार डाल ऐलए नहि अच्छा लगय छै
हे बड़ नीक लगैत छै कनि खटापने हो जाइत छै ने तऽ नीक त' लगैत छै आ देख देखलियै ने कृषकें मम्मी कते सुन्दर अचार भेजलकै गम गम करय छै आ खूब टेस्टो अच्छा आंय जे खााय लए देलहुँं सब पियूसेकें मम्मी वला रहय
ओ हं ओहो नीके छै
ह ठीक छै हो गेलय बा
अभी टाइम नहि भेलय अभी बांकी छै
आ आ आ अ
एक मिनट आओर
आ अ फोन केने रहय कहलियै जे खाना ताना बना देल करहि बच्चाकें उनहु जाइ छै बाहर अबै छै तऽ जा जे एतै तकरे बनाक देतै। तऽ उह ने कोन कोन कहय छै ठी होइ छै
हूं कही घूमे फिरे नहि गेले हेतए
आब आइये आयत काल्हि आइयए पहुँचबे कयलै हन भिनसरमे आइयए ने
हँ
हँ तऽ आब दुइओ एक दिन रहतै तब ने जेतय आब लऽ जेतय की करतै ओ ने जानतै अपन पाइ कौड़ी खर्च करतै तखने घूमबय जे तय थेतथर छै ओकरा कोनो पाइ हेतै ओ खा पी कऽ बराबरके नहि हेतै थेथराह बा आं
कछु गेल ले तऽ आगे की मतलब
हँ राखय
तोंकी
ह ह
म